हां हेलो।
हां-हां हेलो। हां, हां-हां कहियो। एक बेर देखलिये चाएरटा टास्क भेल हुं-हुं फोन केने रही।
आँ।
हां-हां फोन केने रही। चाएरटा टास्क भेल रहै, एकटा बाकी रहै तऽ भेल जे एकरा सम्पूर्णे कऽ दिये।
हां-हां।
और ककरा लगेतिये त भेल जे अहीँ के लगा दी। आब भऽ गेल पुरा भऽ गेलै।
हूँ भऽ गेलै ने।
ते हां
भऽ गेल और सब
और सब बड़ बढ़ियाँ एछ। भोजन भात भऽ गेलै।
हां भोजन भात भऽ गेलै। भोजन-भात भेलै, भोजन-भात अखने कऽ के एलौ हें।
अच्छा-अच्छा।
ऊंह आब विश्रामक मुद्रा मे जाएब तखैन अहाँ कहु।